हेलो।
हेलो।
हँ त आइ हमरा सभके टॉपिक छियै, विदेश जेकि हम अपन नेपाल देशके बारेमे किछु बात करयके लिए चाहै, अहांसे, हम बाजै छी। नेपाल जे छै, नेपाल एक के एशियाक के एक सुन्दर और प्राकृतिक सौन्दर्यसँ भरपू भरपूर देश छलखिन, ई जे छै भारत और चीन के बीच स्थित एक स्थलरुद्ध राष्ट्र छै, नेपाल अपन हिमालय पर्वतमाला धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौन्दर्यके सुन्दरताके लिए विश्व भरिमे प्रसिद्ध छै, और ई जे छै दुनिआके एकमात्र एहन देश छथिन जे विश्वके सभसँ ऊँची चोटीमे सँ एक आबै छै जेकि माउन्ट एवरेस्ट स्थित छै नेपाल मे और नेपाल के इतिहास के बात कहल जा सकैये तकर इतिहास सांस्कृतिक और परम्परा अत्यन्त समृद्ध छै और भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराना धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक सम्बन्ध छै। अहांके किछु पता अछि नेपाल के बारे मे?
हँ हमरो कुछ पता छै। नेपाल के अर्थ, नेपालके अर्थव्यवस्था मुख्य मुख्य रूप से कृषि पर आधारित छै, देश के बड़ी आबादी कृषि कार्य मे संलग्न छै, धान मकई गेहूँ और ज ओत के प्रमुख फसल छौ ओतूकबा। आ पर्यटन ने आ पर्यट नेपाल के अर्थव्यवस्था एक मात तऽ पूर्ण आधार छै हर वर्ष जे छै ओतऽ लाखो विदेश मतलब विदेशी पर्यटक आबे छै ओतऽ देखे के लिए घूमे फिरे के लिए। देख ओतय आनन्द लै छै देख देखै छै खूब ओतय जे छै जल विद्युत उत्पादन के भी नेपालमे अपार सम्भावना छै। किएकि ओ तऽ बहुत सारण जे छै बहुत अनेक। गंगा नदी बहे छै ओतऽ हलाकि नेपाल अभी जे छै विकासशील देश के श्रेणी मे आबै छै ठीक छै।
अच्छा
बेरोजगारी गरीबी तथा आधारभूत संरचना की कमी जैसे चुनौतियो के सामना। करना सामना करै लए पड़ै छै इएह सब पता छै।
अच्छा आओर हमे बताबै छी अहाँके नै नेपालके बारेमे हम जे छै गेलहु रह नेपाल आओर आँखि देखाबैके लिए ठीक छै तऽ हम गेलहु ओतुका जे छै ने जाइवला रोड सब एते साफ छथिन एते साफ। सुतरा लागै छथिन कि लागबे नै करै छै कि नेपाल छथिन लागै छै कोनो औरे देश छै बाँकी कहल जा सकै छै तऽ साफ सुथराके मामलामे बहुत अच्छा देश छै और मंहगाई ओथोका बहुत यए खाना पीना तऽ बहुत ज्यादा ए मंहगा छै ए अ मतलब नॉर्मल खानाके बहुत ज्यादा रेट ओतऽ लै छै बाँकी आँख हम देखाबैके लेल गेलु रहै तऽ आँख मतलब आँख के लिए स्पेशल छै कि जेकि विराट नगरमे छै और ओतय की सिस्टम छलै की आ न इण्डियाके पैसा नै चलै छै बाँकी ओतऽ चलै छै लेकिन मतलब ओतऽ उ करबाबै पड़ै छै चेन्ज करबाबै पड़ै छै तब उ ओता हय छै बाँकी और कह सकै छियै नेपालके बारे मे तऽ एकर जे छै धार्मिक महत्व जे छै एतोका बताबै छी कि नेपाल मे जे छै मतलब धार्मिक दृष्टिकोण से मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण देश छै जेकि हिन्दू धर्म बुद्ध धर्म अ अनेक पवित्र स्थल छै एता उम्म और विश्व के प्रमुख शिव मदिर मे से एक के एक मन्दिर छै जेकि हर वर्ष एतऽ हर साल लाखो मतलब लोगोे भीड़ छै ओतऽ दर्शन करैके लिए आबै छै, नेपाल जे छै विशेष मतलब विशेष तरह से मतलब मन्दिर सब कह सकै छियै ओतऽ बहुत ज्यादा छलखिन मन्दिर सब और एतोका संस्कृतिक और परम्परा के बारेमे बताबै छी अहाँके नेपालके संस्कृति अ अत्यन्त समृद्ध और विविधता पूर्ण छथिन एतय हिन्दू और बुद्ध धर्मके गहरा प्रभाव देखैके लिए मिलै छै नेपाल मे कई महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक पर्व मनायल जाइ छै जैसे कि ए होली, बुद्ध जयन्ती और छठ पूजा त्यौहार नेपाल के जे छै लोग अपन परम्परा वेश भूषा लोक न लोक संगीत और लोकनृत्य के लिए भी प्रसिद्ध छथिन एतोका संस्कृतिमे अ भारतीय और तिब्बती परम्परा सुन्दर जे छै देखै के लिए मिलै छै नेपाल समाजमे परिवार और सामाजिक मूल्यके विशेष महत्व छथि और ने नेपाल के कह सकै छियै एतऽ जे छै ए ए नेपाल उम्म मतलब नेपालके जे जाइ के रोड छै बहुत बढ़िया रोड छथिन एन एच मतलब हाइवे बनल छै और ओवर ब्रिज ई सब छै बहुत अच्छा छथिन नेपालके तऽ अहाँके किछो पता यऽ तऽ अहाँ बताबु नेपाल के बारे मे
अ नेपाल हां बात तऽ सही छै नेपाल एगो मतलब अच्छा देश छै मतलब देखै मतलब जायके घूमै आर छै नै जाइ छियै ने हमरा आरके बहुत अच्छा लागै छै कियाकि ओतय जे छै बायरेज छै जे देख के पानी मतलब जाएत छै आबे छै अ उ ओते से अपन मतलब हां तऽ बायरेज से जे छै नै अपनो आरके बहुत फायदा छै ए फायदा ई छै कि जे एतऽ अपना आर के जे बिजली आबै छै भारत मे ई सब नेपाले से आबे छै। आधा भारतके जे छै सप्लाइ जे छै अ नेपाले करै छै अ हालांकि भारत आ अ और नेपालके सम्बन्ध जे छै ने बहुत अच्छा छै आ मित्रता पूर्ण छै दोनो ऐह अ देश के बीच जे छै खुलल सीमा छै मतलब कोनो अ अ अथी सब वीजा पासपोर्ट सबके जरूरत नै छै। आ सीधा एगो आधारो कार्ड ले जाय सकै छीये आ देख के जे छै आ मतलब अहाँ सब या कोइ भी जे ते तऽ ओकरा जाए लै दए दै छै ठीक छै।
हां।
नेपाल मे एगो चीज हमरा ह खराबी लागले कि हां महंगाई जे छै ओते बहुत ज्यादा छै ए खाना स सब भी जे छै बहुत अ ज्यादा महंगा मिले छै और आपन अ जेना बिहार में या भारत में जे छै जेहेन खाना टेस्टी लागे छै ओहेन खानो नै दय छै तऽ उ उ उहो के हिसाब से अगर खाना टेस्टी या बढ़िया लागतिए ने तऽ मंहगा रहथिए त चले बला बात छै। लेकिन हां एगो बात कह सकै छियै नेपालमे जे छै इलाज बहुत बढ़िया हय छै आ ओतय सब मतलब चीजके जे छै अंग के जे छै आ अलग अलग मतलब डॉक्टर स्पेलिस्ट सब छै, डॉक्टर सब छै‌। तऽ ओते कान के छै, आंई के छै, फेफड़ा के छै, दिमाग के छै। मतलब सब सब किछ के छै। तऽ अहाँ और बताबू अ अहाँ नेपालके बारेमे कुछ और
अं नेपालके राजधानी अहाँके पता यै कतय छै।
हॅं काठमाण्डू छै नेपालके राजधानी।
अच्छा
हां।
ए नेपालके क्षेत्रफल अहाँके पता यै कते य।
नै छे नेपाल के क्षेत्रफल तऽ हमरा नै
एक लाख एक लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ सोलह किलोमीटर छथि नेपालके जे छै क्षेत्रफल एतोका जनसंख्या लगभग तीन करोड़ से अधिक छै और नेपालके अधिक मतलब एतोका भाषा नेपाली छथिन। लेकिन जे छै एतऽ मैथिली, भोजपुरी, तमांग आओर मतलब कई प्रकारके भाषा बोलल जाइत जाइ छै नेपालमे।
हँ हँ नेपालजे छै ने
हँ हँ बाजू
बहु जाति तीय मतलब बहुभाष छै आओर बहुत सांस्कृतिक देश छियै एतय विभिन्न धर्मो के मतलब जे छै ने सब धर्मके लोग जे छै लो आपसमे मतलब बढ़िआं से मिल जुल कऽ रहै छै नेपालके रा राष्ट्रीय ध्वज की ए की छै पता यऽ?
नहि नहि नहि कहाँ पता छथिन हमरा।
राष्ट्रीय ध्वज एक मात्र ऐसा राष्ट्रीय ध्वज है जो आयताकार छै आयताक सॉरी आयत ताकात नहि छै आ अकर भौगोलिक स्थ स्थितिके बारेमे पता यऽ
नहि नहि अहाँ कुछो बाजू किछो बाजू
आ भौगोलिक स्थित ति छै ने नेपाल के भौगोलिक स्थिति छै अत्यन्त महत्वपूर्ण छै। एकर उत उत्तरमे चीन भे भए गेल चीन मतलब चाईना आ द दक्षिण आ पूरब अ त तथा पछिममे जे छै ने इण्डिये यै अप अपनन आ आब आ नेपाल के मुख्य रूप से तीन भाग मे बाटल मतलब भौगोलिक क्षेत्र मे बाटल गेले या आ पता य कने कोन कोन अथी मे बाटल गेलै या
हँ हिमालय क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र आऔर तराई क्षेत्र जेकि हिमालय क्षेत्रमे सब च ऊँचा ऊँचा पर्वत स्थिर छथिन। पर्वत स्थिन छथिन और ई जे छै विश्व के कई ऊॅंची चोटी एतऽ मौजूद छै।
हँ हँ
आओर तराई क्षेत्र जे छै तराई मतलब तराई क्षेत्र उपजाउ भूमि मतलब उपजाउ भूमि छै ई आओर कृषि प्रमुख रूपसँ एतय करल जाइ छै नेपालमे
हँ हँ
आ नेपालमे जे छै अनेक प्रकारके नदी बहै छै जेकि कृषि आऔर जल विद्युत उत्पादनमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छथिन
हँ नेपाल छै तऽ बढ़िएँ देश उएह छै ओत बाद आदमीसभके दिल खुला आदमीसभ छै ओतै लेकिन एगो चीज छै कि भाड़ा जे छै ने कनिटा जा्यादा लैत छै अपन इं्डियासँ भारतसँ कनिटा भाड़ा जे छै जादा लै छै बाँकी तऽ हमरा सभकिछु ठीके लागलै साफ सफाइ भी मतलब बहुत अच्छा तरीकासँ ध्यान रखै छै
हँ ओतुका कहि सकै छियै कि लोकोग मिलनसार छथिन
बहुत बढ़िआं सभ लोक छै हमरा तऽ मोन करै छै ओतहि रहि जाय लेकिन आब की करल जाय
महँगाई बहुत ज्याददा छथिन कन मत
हँ महगाइ तऽ छै य बगे ओ तऽ गर्मी लागै छै कि ठण्डी ई हमरा नहि यऽ पता य जाादा गर्मी रहै छै कि अहाँ सबके पता यऽ तऽ बताबू
नहि ई बातके तऽ हमरो पता नहि यए कि गर्मी छै कि जाादा ओतुका मौसम हमरा अनुसार लागैए कि ओनहुका मौसम ठण्ढे छथिन मतलब ने गर्मी ने ठण्ढा मतलब पतझड़ मौसम कैस छथिन कहि सकै छियै
अच्छा
छै महत्व मतलब पर्यटन के छै पर्यटक स्थल सभ के बारे में आहा के कुछो पता या
हँ पता छै एतको आब पर्यटक बहुत महत्वपूर्ण छै नेपाल पर्यटक के दृष्टिसँ छै ने विश्वमे सभसँ आकर्षक देशोमे सँ एगो पहला छियै नेपाल के पर प्रमुख पर्यटन स्थल पता है कोनस सभ य
नहि नहि पता य बाजू अहाँ
के नाम सुनने हेबै अहाँ सब माउंट एवरेस्ट सब सबसँ विशाल चोटी जकर छै ह माउंट एवरेस्ट भए गेल पोखरा भए गेल पोख भए गेल
अच्छा
कोनो कोनो टेम्पल सभ छै लुंबिनी ई सब छै काठमांडू छै मतलब बहुत अच्छा जगह छै नेपाल में
अच्छा
हँ।
ओ नेपाल एक सुन्दर, की कहलियै
नेपाल एक सुन्दर हँ शान्तिप्रिय आओर सांस्कृतिक रूपसँ समृद्ध देश छै।
हँ एकर प्रकृतिक सुन्दरता मतलब बहुत एकर देखयसँ बहुत अच्छा मतलब अनुभव होइए कि बहुत सुन्दर देश छथिन।
हँ ओ तऽ छबे केलै
ठीक छै तब हम र राखै छी फोन।
ठीके छै ठीक